त
हलो
हँ नमस्कार छै
नमस्कार छी जखन हमसभ धैर्य अनुशासन नियमित अभ्यास आ सकारात्मक सोच एक संगङ्ग ऑनलाइन पढ़ाइ करै छी तखन धीरे धीरे प्रत्येक कठिन विषय सरल बुझाइत लागे आछि आ आत्म आत्मविश्वास सेहो निरन्तरण बढ़े जाइ अछि
तोहर आवाज बहुत तेज आबैत अ हँ बिलकुल सही कह रहले छै कारण सिखबयके प्रक्रिया एक दिन नहि होइत अछि बल्कि प्रत्ये प्रतिदिन छोट छोट प्रयास नियंत्रण अभ्यास आ अपन गलतियो सिखाबैत इच्छा विद्यार्थी सफल बनबैत अछि
हमरा लागैत आछि जे प्रत्येक विद्यार्थी के आपन पढ़ाई इस्पष्ट लक्ष्य लेत निर्धारित करबाक चाही ताकि ओ बिना समय बर्बाद कै सही दिशा मे निरंतरण आगे आगाँ बढ़ा बढ़ी सकै
जहाँ लक्ष्य स्पष्ट रहत तऽ सामान्य योजना बनाबेके विषय प्राथमिकता कार्य आ प्रतिदिन प्रगति मूल्यांकन करे बहुत आसान भइ जाइत अछी
ऑनलाइन पढ़ाइके माध्यम विद्यार्थी केवल पाठ्यक्रम नाहि पढ़ैत अछि बल्कि तकनीक उपयोग समय प्रबन्धन स्वयं निर्णय लेबाक क्षमता आ आत्मनिर्भरता सेहो सी खेत अछै
ई सब गुण भविष्य प्रतियोगिता परीक्षा नौकरी व्यवसाय आ जीवन प्रत्येक क्षेत्र बहुत उपयोगी साबित होइत अछि
जखन विद्यार्थी अपन प्रत्येक दिनक पढ़ाई समाप्त करैत अछि तखन ओकरा एक बेर आवश्य सोचबाक चाही जे आइ की की नवीन बात सिखलु आ काल्हि की सुधार करब
ई आत्म मूल्याङ्कन आदत धीरे धीरे विद्यार्थी अपन कमजोरी छै आ ओकरो सुधारब अवसर दैत अछि
हमरा विश्वास आछि जे जब विद्यार्थी ईमानदारी प्रतिदिन निर्धारित समय पर पढ़ाई करै तब किछु मासक भीतर ओकर ज्ञान आत्मविश्वास अप परिणाम तीनूमे सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट देखाइ देत
बिलकुल मेहनत कखनो व्यक्ति नहि व्यर्थ नहि जाइत अछि कारण प्रत्येक सच्चा प्रयास भविष्य सफलता ले मजबूत आधार तैयार करैत अछि
पढ़ाइक संग संग विनम्रता आ सिखबाक जिज्ञासा बनाय राखब सेहो बहुत आवश्यक आछि कारन जे विद्यार्थी सीखब छोड़ि देत अछि ओकर विकास रुकि जाइत त अछि
सही कह रहलु ज्ञानक संसार बहुत विशाल अछि आ प्रत्येक दिन कुछ नवी सिखाब अवसर आवश्यक भेटत अछि
ऑनलाइन पढ़ाइ मे मित्र सभ संग स्वास्थ्य चर्चा करब कठिन प्रश्न पर विचार विमर्श करब आ एक एक दोसाक सहायता करब सेहो बहुत लाभदायक होइत अछि
हूँ समूह सिखल बात जल्दी बुझायत अछि शंका दूर होइत अछि आ आत्मविश्वास सेहो बढ़ैत अछि
विद्यार्थी के परीक्षा समय केवल अंकक चिन्ता नाहि करबाक चा चाही बल्कि आपन तैयारी समय आ मेहनत पर विश्वास रखबाक चाही
कारण जे तैयारी मजबूत रहत तऽ परिणाम स्वतः अ छा होइत आ अनआवश्यक तनाव सेहो कम रहत
जीवनमे सफलता केवल एकटा परीक्षा से तय नहि होइ त अछि बल्कि निरंतण सितबाक इच्छा मेहनत ईमन कारी आ धैर्य से तय होइत अछि
बिल्कुल प्रत्येक चुनौती हमरा सबके कुछ नवे सिखावत अछि आ आगे बढ़ कऽ प्रेरणा दैत अछि
अन्तमे हम एतबे कह कहब जे ऑनलाइन पढ़ाइ सही उपयोग के प्रत्येक विदार्थी आपन आपन सकार आपन सपना सकार कर सकैत अछि जे ओ नियमित अभ्यास अनुशासन आ सकरात्मक सोच बनाय राखै
हँ बात बिल्कु प्रेरणादायक अछि राम अ आशा करैत छी जे प्रत्येक विद्यार्थी लगन और मेहनत से ऑनलाइन पढ़ाई करब अपन उज्जवल भविष्य नियमित करत आओर अपन परिवार समाज आ देश के नाम गर्व सँ ऊंचा करत
हमरा बुजाइत अछि जे जब विद्यार्थी आपन प्रत्येक दिनक शुरुआत एकटा स्पष्ट अध्यन योजनाऐं करै समयक सही उपयोग करै शिक्षक प्रत्येक निर्देशक अध्यान सुनेै आ नियमित अभ्यास करेै रहैत तऽ ओ धीरे धीरे आपन ज्ञान आत्मविश्
हेलो
हैलो छी
ऑनलाइन पढ़ाई माध्यम विद्यार्थी दुनिया भर के नव नव चनकारी आ आधुनिक ततकिन उपयोग कौशल आ विभिन्न विषय विशेष अनुभव लाभ उठा सकैत आछि जे परम्पर पढ़ाई अतरिक्त एखठ टा पेग अवसर प्रदान करैत अछि
सही बात आगे त सिखबाक सीमा अब केवल कक्षा क्षा धरि सीमित नहि रहल बल्कि इंटरने नेट सही ढंग से उपयोग कर विदार्थी आपन ज्ञानक विस् तार नरंतण क सकैत अछि
हमरा लगैत अछि जो कठिन विषय दर डककाप बदला ओकर छोटे छोटे भाग बाट कर समझक प्रयास करब अधिक लाभदायक होइत अछि कारण धीरे धीरे प्रत्येक कठिन विषय सरल लगैत अछि
बिल्कुल धैर्य पूर्वक पड़ल प्रत्येक अध्याय भविष्यमे म मजबूत आधार बनैत आछि आ विदार्थीक के अगिला कठिन विषय बुझबाक शक्ति दैत आछि
ह्म ऑनलाइन पढ़ाई द्वारा नोट साफ सुथरा व्यवस्था आ विषय अनुसार तैयार करब चाही ताकि परीक्षा समय पूरा पाठ्यक्रम ज जल्दी दोहराए जा सकै
हँ व्यवस्थित नोट्स समय बत बचबैत अछि आत्मविश्वास बढ़ैत अछि आ अन्तिम समय घबराहट बहुत कम कर दैत अछि
ह फक्त फक्त अपन प्रगति सुरक्षा करब सेहो आवश्यक अछि ताकि बुझाय जा सके जे कोनो विषय सुधारक आवश्यकता अछि आओ कोना विषय अच्छा चलि रहल अछि
ई आदत विद्यार्थी के अपन कमजोरी ओ
परचान आउ आ ओ सब देत आदमी जाइ छै पर
जखननो कोनो विषय कठिन लगैत शिक्षा मित्र अथवा विशेषी अध्ययन सामग्री सहायता लेबय कखनोहु संकोच नहि करक चाही
सही कर समय पर पूछल गेल एकटा प्रश्न भविष्य बहुत पघ भ्रम दूर कर सकता छी आ सिखबाक गति गदा त
ऑनलाइन पढ़ाई सफल तऽ मूल्य मन्त्र अछि नियमित अभ्यास धैर्य अनुशासन सक गनात्मक सोच आ नियंत्रण सिखावक उत्साह
आ ई पाचू गुण केवल पढ़ाइमे नहि बल्कि जीवनक प्रत्येक क्षेत्रमे सफलता प्राप्त करबाक आधार बनैत अछि
ह हमरा विश्वास अछि जे जहाँ विद्यार्थी अपन लक्ष्य पर लगातार धैर्य केन्द्रित रह देखे तऽ कठिन परिस्थिति सेहो ओकर प्रगति रास्ता नहि रोक सकत
हित निश्चय मेहनत आ आत्मविश्वास मिलिक एहन शक्ति बनबैत अछि जे पैघ सँ पैघ चुनाव तिक सेहो अवसरमे बदलती
परिवार शिक्षक आओर मित्र सभक सहयोग समान करब सेहो आवश्यक अछि उनक प्रेरणा विद्यार्थी नियंत्रण बढ़कर ही इम्मत देता छी
बिलकुल कीर्तजञ आ विनम्रता व्यतीत केवल सफल नहि बल्कि एकटा अच्छा इन्सान सेहो बनबैत अछि
ह अन्तमे हम एतेक कहब जे ऑनलाइन पढ़ाइ सही उपयोग समय अ समान नियमित अभ्यास आ सकारात्मक सोच मार प्रत्येक विद्यार्थी अपन सपना सकार कर सकैत अछि
हमरो पूर्ण विश्वास अछि जे जे विद्यार्थी मेहनत अनुशासन आ लगनक संग ऑनलाइन पढ़ाइ करैत रहत ओ निश्चित रूप से उज्ज्वल भविष्य प्राप्त करत अपन परिवार के गौरवन्न्दित करत आ समाज तथा देशक विकास मे महत्वपूर्ण योगदान देत
ह ठीक करैल छै ठीक छै रखे छै
ठीक छै